की हाल ओ रजत भाय नमस्कार नमस्कार की हाल समाचार छै
ठीक छै भैया अहाँ सभ के कहू घर में सभ बढ़िआँ
ये सब बढ़िआँ या अहाँ कहियौ ने अपन बड़ दिन भऽ गेल छलए फोन तोन अहाँ त करबो नहि करै छीय आइ काइल
भैया कि कहू कनी काज ताजमें व्यस्त रहै छियै।
बहुत व्यस्त रहै छियै कि यौ ई चिड़िया सबके कथी के आवाज अबैया यौ बहुते चिड़िया सब चल बुझिया गार्डे तार्डेन में ऐल छी घुमय लए?
हाँ हाँ पार्किंग में छीयै ऑफिस के।
बहुते चिड़ियां सब आवाज करै
बरसात भऽ रहल छैय ने बरसात।
हमरा सभ दिस कहाँ होइया यौ एतै बारिश।
यौ इम्हर खाली बरसाते होई छैय।
दुर हमरा सभ के जरूरत छलय बुझियौ किसान सभ के बहुत दिक्कत भऽ जाइत छैय ने। पानी नहि होई छैय। सही टाइम पर तऽ अखन धान रोपय के टाइम छैय ने।
हाँ एखन तऽ बारिश चाहबे करी।
आ बारिश चाहबै करी लोक के पटाबय पड़ैत छैय बहुत दिक्कत छैय की कहू।
हूं जतेक बारिश हेतै ओतेक नीक धान हेतै।
ओहे ने खेतियो करनाई एतेक आसान नहि छैय सए सब।
एतऽ के मिट्टी सूखल छैय। एतऽ कोनो चीज के खेती नहिं होइ छैय तऽ मारे खाली बारिशे होइत रहैया।
हाँं बलुआह जमीन छैय ने बलुआह जमीनमे सएह सब दिक्कते होई छैय की।
एतऽ खाली उगत मक्का।
हाँ मकई के एखन ज्यादा छैय मोटा अनाज ज्यादा चलै छैय एखन। तऽ सभ जतऽ ततऽ आ भाय सुनू ने हम जे एतय गेल छलहुँ कऽ नेपाल जे गेल छ छेलियौ तऽ भाय नेपाल मे हमरा सब के की फायदा भेलो पता छौ कम पैसा में मकईए जे छलौ जे सस्ता सस्ता मिलै छलो भाय। पचास रुपैआ नेपालीमें मकई मिलतौ तऽ ओ खा लै छलहु तऽ पेट में किछु राहत मिलै छलौ। नहि तऽ सभ चीज एते महगा छैय खाना पीना की कहियौ।
हाँ से तऽ छैय ओम्हर के कनि करेंसी के फर्क भऽ जाइत छैय ने भैया।
ओना तऽ अपन सभके करेंसी जायदा भेलै ने जे नेपाली हजार रुपैआ भेले से अपना सब के इंडियन अथी जे अपना सब के हजार रुपआ भेलै नेपाली सोलह सए रुपैआ भेलै। अन्तर छैय ने अपना स लेकिन य प अपना सब ह हिसाब स रेट बनाक ओ सब रखने छैय तऽ महंगा पड़ि जाइ छैय। सैह सब छैय हमहु सब ए एतऽसँ जे गेल छलियै तऽ पहिले जनकपुर हमरा सब के कनि ल राति भऽ गेलौ जाइत जाइत बुझलियै तऽ भनसा और बनेलियै जनकपुर में। तीन चारि बजे तऽ हमरा सब के उएह दिन लेट भऽ गेलै तऽ एक दिन हमरा सब के फालतू तु बेस्टेज चली गेल तीस किलोमीटर खींचलीऔ दुरी तऽ बड़की वास्तव त रुम लेलीयो औते नेपाल मे एगो चीज भाय बड नीक देखलियै यार खाना अनलिमिटेड दै छैय जे बात छैय।
अच्छा
खाना जे खाही तू अनलिमिटेड रो टी छोर क जे चीज लेबी से अनलिमिटेड देतौ तोरा। बहुत नीक सिस्टम हम देखलियै ह तऽ एतय डेढ़ सौ रुपआ स स्टार्ट भेल छलौ खाना आ फेर जेना जेना आगा बढ़ैत गेलियो तेना तेना महगा भऽ गेल यार। फेर ओते कहलक ओते के आदमी सब की रूम नहि लिय से रात ज्यादा भऽ गेलै ह और स्मग्लिंग जदा चलैत रहै सए सब आ ट्रक बहुत स्पीड चलैत छै तऽ नहि जाउ राति कऽ दिक्कत हेत तऽ हमसभ फेर ओते रूम लेलियौ आगाँमे बर्दीवासमे तऽ जनकपुर से तीस किलोमीटर आगा छलियौ फेर ओते फेर सुबह सुबह उठलियै ओते फेर रूम तूम लऽ कऽ छौ आदमी छलियै तऽ उएह पाँच पाँच सौ के रूम पड़लै तीन हजार रुपैआ कहल कै नेपाली तऽ उएह तऽ रूम तूम लेलियौ हम सभ फेर खाना पीना खाइत फेर सवेरे निकलियौ काठमाण्डु के लेल भाय काठमांण्डु में मे जे रस्ता ऑफ रोडिंग छै यार बहुत खराब रस्ता छै
हाँ
सएह सब अहाँ कहियौ तब कतय जा रहल छलहुँ
हम तऽ ऑफिससँ पहुँच गेलहुँ
पहुँच गेल छीयै ऑफिस कहलियै फोनो तोन नहि करै छीयै तऽ करियै फोन कतऽ अछि हमर भाई
बस इिमरेछी भाय आहीके दिलमे
ए तऽ कथी काजसभ कऽ रहल छी अहाँ
हमर काज से लैण्डमार्कमे छै
कथी जेना कथी सब करयके रहै छै
हमरासभके कस्टमर के अटेंड करयके रहैत छै
कस्टमर अटेंड तऽ कस्टमर सब कहियो थपड़ेलक के नहि ने अहाँके
यूकिया थोपड़ेत
एह कहूँ मतलब एना ऊपर नीचाँ कऽ दैत हेबै तऽ भऽ गेलै आ हिनकर की हाल समाचार छन यौ ई लन्दन वाली के
लन्दन वालीके बड़े वला दिन फोन ऐल छलै बाँकी दिन बाद भऽ जाइए नॉर्मली अगस्तमे मिलन हेतै हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ हँ
अगस्त मे मिलन करबै की अरे नहि नहि ओनाहे कनि इम्हरसँ फोन आबि गेल छलए तऽ कहलियै कि कहले भाईसे पहिले बात करै छी सएह सब तब कहिया मिलन कहिया हेते राति मे
हँ जखन मर्जी भऽ जाय भाय जखन एयतै तखन
ए बढ़िआं अइछत तब कहिया अहाँ पासपोर्ट बनेलहुॅं कि ने
पासपोर्ट नहि बनि रहल यऽ हमर
आ ई एखन तक बनेबो नहि केलियै एखन तक नहि
ब बनिए नहि रहलिय यै एहिहिमे कनि खर्चा बर्चा लगतै ओहिमे कनि खर्चा बर्चा जायदा लतै टेंथ
दूल्हु भाई खतम छी ने तऽ इएह दुआरे कहै छलौ तोरा यार कि पर डिग्री कले कम से कम डिग्री रहतौ तऽ बनि जेतौ ने पासपोर्ट
भाइ टेंथ पर बैन जेतै लेकिन हमर डेट ऑफ बर्थ अलग छै
डेट ऑफ बर्थ तऽ उएह छै ने गड़बड़ी तऽ तोरा आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ करायल छ छै ने सर्टिफिकेट हिसाब से यार
भाई आधार कार्ड के चेंज करा लेने छियै एके बेर होइ छै ने चेंज
अरे किया न हेतै चेंज भाइ तोरा लग जे डिग्री छौ तू ओ डिग्री देखेबही टेंथ वाला कि हमरा एहिमे ईद अथी अछि डेट ऑफ बर्थ त ओहिसँ हेतौ तू आ न हम करबा देबौ हमर एगो दोस्ते छै त तुरन्ते भ जेतौ काज बिस्फी के एगो दोस्त छै ओ मतलब ब्लॉके मे काज करै छै आधारे कार्ड वला के
अच्छा
कोनो दिक्कत नहि छै सत्यम हमर छै न दोस्त ओकरे दोस्त छै किछु एहन आधार कार्ड वाला हेतै तऽ ओ तुरन्ते काज भऽ जेतै
अच्छा अच्छा सही ह
तब आओर भाइजी के अथी केलकै की नहि रौअ भाइजी अथि डिस्चार्ज केलकनि कि नहि रूम पर एलखिन कि नहि
हँ काल्हि
केना भ गेल छलै रौअ ई मतलब नाक मे ज्यादा दर्द छलनि की त ई जे भेलै ऑपरेशन तहिमे दाग वगेरह नहि न बनतै
नहि नहि अन्दर अन्दर चलतै भाई
अन्दरे अन्दर न
हू लेकिन अन्दर अन्दर बुझिते छियै कतेक माइनर नहि छियै बरका छियैऑपरेशन
हँ से त भेले हेतै बड़का ऑपरेशन तब त अखन छुट्टीये पर हेतै भाईजी आर नहि यार जखने दूगो छोट छोट छोट हड्डी निकाल के तखने बुझियै
छोट छोट नहि भाय फोटो फोटो भेजने छल अहाँके
नहि हमरा नहि भेजने छथि लेकिन पैघ पैघ हड्डी छै
हूँ
कहै छलै दू यार लेकिन अपना सबके की भ गेलै घर मे पते नहि चलियै जहिया नानी माँ चलि गेलखिन
भाय उएह चीज हम कहैत छी एगो पण्डित के नीक देखाबै लेल त केओ बाते नहि बुझै छै
चारू दिस सँ देखै नहि छियै भ गेलै आ छोटकी मौसी सँ स्टार्ट भेलै मम्मी के भेलै फेर इम्हर भेल सब चीज भए रहल छै यार कोय शान्त नहि छै
हू
कम से कम नानी माँ के मतलब अथी सोचल चाह बच्चा सबके आब अथी क क ठीक क दिय सभ के बच्चा सब परेशान ह सब नहि रौअ
आवाज बहुत कम अबै छै यार बजही न कनि जोर सँ
के कर्जा नहि खत्म होय छै
हँ
एक जगह रुकि क बात करन यार आवाजे नहि अबै छै तोहर
हम कहैत छी जे एतेक कर्जा खत्म नहि होय छै
हँ
ओहि सँ ज्यादा तऽ भए जाए छै।
उएह दिक्कत छै, ने ओहि सँ ज्यादा भए जाइ छै। आ खर्चा बढ़ल जाइ छै, बढ़ल जाइ छै भाय।
व अलगे अल म
तएह सभ बात छै कि। कथि कऽ एते हल्ला होइ छै, रो बहुते हल्ला होइ छै रो।
ब गाडी चल रहल छै ने हेलो
कथि कहियौ बहुत जादा बारिश के आवाज हो बहुत बारिश।
हँ, बारिश तऽ बहुत बड़ लेकिन गाड़ी। ह
आवाजे नहि अबै छै, भाय की कहियौ।
अवाज नहि आबे या अहाँकेँ
नहि कम अबै छै, चल ठीक छै, राखि दियो कि बहुत
नहि। अरे नहि भाामय रखबै किया है हमरा लगमे बहुत टाइम बाग
ओ त बुझि गेलियै तब ऑफिस कते दूर छौ तोरा अथि सँ डेरासँ।
आ
सुन ना नहि भऽ पेतौ यार ई सक्सेस नहि हेतौ बहुत जादा हवा आबि रहल छै। हवा ज्यादा आबै छै। हवे बहुत आबि रहल छै, भाय नहि बहुत। कथि कहि रहल छी तू।
एक सिकोंड रुकू ने।
हँ, आब अबै तऽ छौ आवाज कते बढ़िआ।
हँ, आब आयत नीकसँ
तब कहियौ आओर सभ तू जे अथि भेल छलौ तऽ ऑफिस कते दूर छौ डेराँ सऽ।
ऑफिस जादा दूर नहि छै, डेरासँ मतलब दस किलोमीटर।
दस किलोमीटर छै
हँ।
पैदले पूरा पैदले अबै छै, की चल चल कऽ।
कि।
पूरा पइदले आबै अछि चल कऽ ऑफिस।
नै।
तऽ फेर?
रैपिडोसँ आबैत छियै एखन तऽ स्कूटी सऽ आबै छिय भाइजी घर पर छथिन ने
तब तऽ ठीक छै स्कूटीए से तब जा रहल लेबै।
हँ, स्कूटी से पहुँच गेल छै, एहि दुआरे त स्कूटीके पार्किंगमे लगेलियैयए।
तऽ तू कतऽ छी अखन बारिशमे भीग गेलियहे ने।
बारिशमे तऽ भीख तऽ कनि गेबे केलियै यऽ
मार बहिन झमेले छिय तऽ बरसाती नहि लेने छी से।
बरसाती लेने छियै लेकिन कपड़ा खराब कऽ देतै ने बरसाती एहि दुआरे।
ए तऽ बरसाती कपड़ा कि खराब कड़तौ रे।
कऽ दै छै, भाय।
हम तऽ लेने छलियै भाय ने।
मतलब। कप कपड़ाके केना खराब कऽ दै छै सेै छै हमर छै उज्जर पेन्ट ठीक छै बरसातीमे कनि बुझै छियै अहाँ मिट्टी तिट्टी लागल रहै छै हमरा गाँ भऽ गेलै फल नवका बड़का
बरसाती यार
बहु छोटा हेजेवला छै भइ
हँ तऽ ओहि सबय मे मैट तैट लागल रहतौ
भाय सैलरी सैलरी जेत सैलरी जतेक बचै नहि छै ओहिसँ ज्यादा खर्च भऽ जाइ छै
हँ तू हेबे करतौ भाय आमदनी अठनी आ खर्चा चौ रुपैआ एगो नै फिलिम
त इहे तऽ छै ह लगारू
तो पासपोर्ट नीहिये बनलो की कहियै समझे मे नै आबैया भाइ
हूँ लिन आब की कऽ सकै छी भइ
आब जेक हेतौ आब देखी तू आन पहिले गाँव तऽ हम तोरा करबा देबौ ई वाला आधार कार्ड वाला ठीक जे तोरा सर्टिफिकेट मे डेट ऑफ बर्थ छौ ने सएह करबा देबौ
अच्छा
हँ भऽ जेतै ओकर कोनो दिक्कत नहि छै
हू
पहुँचली कि नहि तू ऑफिस आब
हम तऽ पहुँचल छिये भाइ ऑफिस
कते मतलब फ्लोर पर हेतौ रौ ऑफिस
हमर फिफ्थ
तऽ पैदल या लिफ्ट स जाइ छै
लिफ्ट स भाई
चल ठीके छौ द लेकिन शरीर आव हमरा आ लगै तोरा मेहनत कऽ क क पूरा पतला गेल हेतै
भाई छैे हे कि पूरा दिन ठाढ़ रहय पड़ैत छै
ई यार वएह छौ तोरा मॉलो वाला काज मॉलो वाला ठीक छलौ काज यार लेकिन ई वाला पता नहि कोन काज भगैलई
की मॉले वला तऽ छै
तऽ इ मे तऽएह लैंडमार्क वला छल न आ मॉल वाला मे तऽ अथी वला छै कैशियर वला छलो बैस बैस पैसा गिनै छै ना
हँ ओ छलैएा भाइ ओ बढ़िआँ छलैएा ओईमे सैलरिओ ठीक ठाक बैच जाइ छलय ओहिमे सैलरी मतलब मानू न हजार रुपैआ कम बतेने छलियैए
आब की सकैत छ तब कर जे चलै छौ ने सएह हिसाबसँ कर काज
भाय ओहि एहिमे तऽ एगो छुट्टिओ नहि लेलियै यऽ सोचियौ न भाय
आब की करबही तऽ एहिमे मेहनत नहि हेतौ यमे कनि मोन लागैत हेतौ भ सकैए
एहिमे मून कनीक लागै छै लेकिन अखन की छै ने सीजन डाउन भऽ गेल छै तऽ अखन मुन नहि लागै छै
सेहो बात छै सीजन डाउन मे तऽ कोनो भी मार्केट रहै छै अखन शादी वियाह वला सब उमर
हम ओतऽ खाली छुट्टिए करै छलियैए पहिलेवला नहि रहियै
ओएह दिक्कत छै ने छुट्टी जे मैरते छलै